हेलो दीदी प्रणाम की कर छी
प्रणाम दीदी हम किचेन मे खाना बना रहल छी अहाँ की कर रहल छी
सभ ठीक अछि
आ
स सोचलहु अहाँ से अहाँ से बात करी आइ भोजनमे की बनेने छी
भोजन मे बनले छी दाल भात चोखा भिंडी के तरकारी बनले छी
ह वाह दीदी अहाँके हाथ आलू चोखा तऽ बहुत स्वादिष्ट होइत अछि हमरा बहुत मोन पड़ैत अछि
हँ दीदी खाना तो अच्छा बनल छी।
हँ दीदी खास के सर। तेल आ हरियर मिर्च वाला। चोखा।
। । हँ हमेशा चोखा बहुत शौख से खााय छथिन।
हँ दीदी खासके सरसो तेल हरियर मिर्च वाला चोखा।
ओही स्वाद आओर बढ़ि जाइ छथि अहाँ आय खइ छथि।
हम तसाधारण दाल भात खेने छी मुदा घरक भोजन जेकर स्वाद न ही भेटैते अछि।
ई त सही बात छे दीदी आपन घर के खाना दाल भात चोखा बरी नीक लागइ छे दीदी।
दीदी अहाँ रोज अपने खाना बनेबैत छी।
हँ अधिकतर तऽ हमही बनबै छथिन कखनो- कखनो सभ मदद करइ छथिन। आप।
रोज- रोज खाना बनाबै मे में थ थकान नहि होत अछि।
होइ त छै दीदी लेकिन परिवार लेल बनबैमे खुशी भी होइ छइ।
सही कहलियै मााय सेहो एहन।
माय केर हाथ के खानाबो मोड़ पड़ै अछि।
दीदी अहाँके मायकेर्फ कोन भोजन सभसँ बेसी पसन्द छलए।
हमरा तऽ हुनकर बनावल हाथके खीर पूरी अति पछ पसन्द छलै।
हमरहू। खायके तोहार मे त्यौहार मे।
छठि होली दिवाली सबके घरक माहौलमे बहुत नीक लागल छलै।
हँ सब मिली के खाना खाइत छलहु बहुत मजा आबैत छले।
आ सभ मिली खा एखन तऽ सभ अपन -अपन काममे व्यस्त भए गेल छलै।
सही बात छै दीदी अहाँ बाजारमे सब्जी अपने आनत छी।
ह हँ दीदी कखनो हमहु कखनो घरके दोसर लोकनि बिियान दैत छथिन।
सब्जीक के दाम तऽ बहुत बढ़ि गेल अछि ने।
हँ दीदी एखन तऽ हर चीज महगा भए गेल छलै।
तखन भोजन बनाबयमे सेहो बहुत सोचय पड़ैत होत।
हँ दीदी मुदा करब परिवार लेल त सब करे पड़तै ने।
जरूर पहिने बैगन के। आ दि। की अहाँ हमरा बैगनके चोखाना बनवाई बनाबै सीखा देब।
ह जरूर सिखायब बैगन के चोखा बनबे मे कोइ अथि हरज थोड़ी न है सिखबे मे हम जरूर सिखायब अहाँके बैगन के चोखा बनबे के।
त पहिले की की करे के होतेइ।
करयके किछो ओहिमे थोड़े ने होइ हइ पहिले बैगनके आङगिन पर पका लेब नीक से भूज लेब फिर ताक बाद ओमे तकर छिलका हटाय के ओकरा मसर लेब। फिर ओहिमे प्याज मिर्चा धनिया पत्ता नमक सरसो तेल आदि मिलाइ दियअ आप वह।
वास करैत अछि खाइ लेल।
हँ बनायब त राउर स्वादिष्ट लागत।
दीदी अहाँ मिठाई मे। की पसन्द करैत अछि।
मिठाइमे- मिठाइमे हमरा रसगुल्ला पसन्द है खीर पसन्द है अहाँके की बताउ हम गुलाब जामुन भी खा लेल छलियै।
हमरा तऽ मालपुआ बहुत नीक लगैत अछि।
ह मालपुओ नीक लगे हे दीदी खाायके तऽ बहुत रंगग के नीक नीक लागे है लेकिन आदमी एगो मन के भावे वालला खाना होइ है न। ओहिमे हमरा रसगुल्ला ज्यदा हमरा के पसन्द पड़े
एहि सब बात याद करके बहुत नीक लगैत अछि।
ह माय बहुत नीक मालपुआ मालपुआ बनबै छलै।
हँ हमस गरम गरम खााय लेल इंतजार करैत छलहुँ।
हँ दीदी ईसभ बात बहुत नीक लागै छलै।
दीदी अहाँ समय पर खाना खाइ छियै ने।
हँ कोशिश करै छियै अहाँ से समय पर खाायके करल करू।
हँ आब ध्यान रखैत छी।
बाहरक जंक फूड बेसी न खायब घरक भोजन सहस नीक होइ छलै।
सही कहलियै ध् अ घरक दालि भात सेहो बाहरक खानासँ नीक होइत छै।
बिलकुल दीदी।
दीदी फेर कखनोहु वीडियो कॉल पर खाना बनबैत सिखायब।
हँ दीदी जरूर सिखायब।
अहाँसँ बात क बहुत नीक लागल।
ठीक है अच्छी दीदी आब फेर बात करब बहुत नीक लागल अहूँसँ बात करके हमराके।
ठीक अछि दीदी आब फेर बात करब।
ठीक
जी दीदी जरूर। अहूँ अपन ध्यान रखब।
ठीक।
पौवा लोगन के भी ध्यान रखब।
हँ हँ हँ बचपन सबके ध्यान रख। ख नहि पूे परिवार के। रखब अहू अपन अपन ख्याल राखब गर्मी बहुत बढ़ल जा रहल छै।
जीजा जी ठीक बारन ने।
आँ।
जीजाजी ठीक बारन न। जीजाजी ठीक बारत ने।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
दीदादी ठीके छलथिन।
बउआ सब।
सब ठीक छलै यहाँ बताउ ने अपन सब घर परिवार मे सब आदमी ठीक छलथिन ने।
घर परिवारमे तऽ ठीके छथिन जनबे करै हथिै कि अभी खेतीके टाइम चलै हइ तऽ लोक परेशान रहै हइ।
हँ ओ बात तऽ ठीक कहलियै निक कहलियै दीदी ओ ओ से तऽ सभ घर ओह खेती बाड़ीके टाइम रहै हइ तऽ परेशान रहबे करै हऐल छले। एक बात। पूछय के रहल एकटा बात पूछेके रहल दीदी यहाँ से हमरा।
कैहौ न।
हमरो न बड़ी खााय के मन रहलै कि सब सुनै हेती बाजार मे। के मिले हे जक फुल मे छोला भटोला छोला भटोला एना तऽ हम बाहर से कीन के नहि खायल छलियै लेकिन अहाँ के की गप घर पर बनबे अबै है छोला भटेरा के केना बनै है।
हमरा तऽ न अबे है लेकिन अभी यूट्यूब पर न नया -नया अथी अबै है ओकरा रेसिपी बोलल जा है। तऽ ओ देख के अहाँ ब। नै ऐलेन घर पे।
अच्छा मोबाइल देखयके पड़तै।
हँ हू। तऽ सब दे है।
ओ ठीक कहलियै दीदी ठीक हइ तऽ मोबाइलेपर देख लेबै मोबाइलेपर से देखि कऽ बच्चा लोग हमरा बड़ा परेशान करैत रहलइ मम्मी सभटा मम्मी बनबैत हइ छोला भटूला हमरो बनायके घरमे दऽ मम्मी। करैत रहै हइ।
बच्चा लोगने तऽ होखबे करै है।
तऽ हम सोचलिय अहाँके अबै हइ बनबााय तऽ ओहहिके लेल हम पूछि लेली कि यहाँ से अबै हइ कि नहि अबै हइ।
हम सीखब तऽ अहाँके बतायब अहाँ हमरा कल्हिे फोन करब ने तऽ बता देब हमरा बैगनके चोखा बनाबै लए।
ठीक हइ दीदी ठीक हइ हम कल फोन करब अहाँ। फेर से प अ अगर अहाँ हो तब फर हमरो बना के देखब अहाँ अगर अहाँ से नीमन बन जायत तऽ फिर हमरो बतायब की जरुररी है बाहर से बना ला की के खाायके घरमे मे बना के सब सीख लेतै घर मे बाल बच्चा भी खा लेता है। बोखा लगतै पैसो कम लगतै रूपा भी कम लगतै।
हँ दीदी।
ठीक है दीदी। प्रणाम रखै छी। ठीक।
ठीकीक है।
ठीक छलै दीदी राखू।